हँ गैल छी
ठीक छै कथी करै छियै सुनलियै आय पाइन पड़ल है
हँ बारिश भेलै हे हमर बच्चा जे हे हमर ओ से नहेलकैन हँ पानी मे आय बारिश मे
हँ देखने रही
देखलही नऽ वीडियो मे
हँ देखलीयै वीडियो मे
हुँ छत पर गेली य कपड़ा पसारय तऽ कहल केँ ममा नहा नहा तऽ हम कहलियै ठीक छै कपड़ा खोइल दै छियै नहा ले तऽ बड्ड नीक नहेलकेँ एकरा मजा ऐले पहिला बारी नहेलकेँ य बारिश मे
ओ पहिला बेर
हँ नय जाइ छैल एकरा डर लगै छलै हम कहलियै जाउ ढ़िठे जाउ तब ई गैल अ तब गैल तऽ आबिते नइ छैल अ ऐकरा मन लागऽ लगलै य
हँ हँ
तऽ नय अबै छलै
ओ आहुॅं नहेलियै
नय हम नय नहेली यऽ मोन तऽ छलै नहाय केँ लेकिन बादमे ई एकरा भेजलि नहाय लऽ तऽ कम भैय गेल छलै। तऽ कहली अब कम भऽ गेलै तऽ कथि एय मे नहाउ
हँ
खाना बना लेलियै।
हँ हँ खाना बैन गेलै ई सब आदमी खेलखिन हँ एकटा आदमी बाकी छथिन।
कथी सब
भुज भुजिया बनेली भिन्डी केँ भिन्डी छले अपने मतलब खेत मे केँ हँ अपने खेत केँ भिंडी छलै यऽ ओकरे भुजिया बनेलीयै रोटी बनलै चावल बनलै दाइल दिने केँ फ्रिज मे रखने छलियै यऽ
ओ
हँ
तऽ भिन्डी खेते मे होइ हऽ
हँ हमरा तऽ भिन्डि परवल ई सब आलुओ जे छै अपने खेत केँ छै सब अपने खेत मे फड़ै छै
ओ ठीके नै पड़ै
हं तऽ हमरा सबके सब्जी कतऽ किनाइ है केरा तेरा सब हमरा अपने खेत में होइ छै बड कम सब्जी किनऽ परैऽ हैय खीरा ई सब छै तऽ ई सब बजारसँ अबऽ है सलाद उलाद लऽ
हूॅं हूँ
हँ तऽ ई सभ अबेय है किना कऽ खीड़ा रोपने छलियै तऽ कमे फयड़ कऽ गाछ सूयख गे गेलय नहि मतलब ठिक सऽ फड़ले
ओ
हमरा घर मे बिना सलाद के मतलब कोनो आदमी के नीक नै लगे हय खेनाइ
अच्छा सब सलादे साथे खाय हय
हँ खाना मे सलाद खीरा गाजर टमा गाजर के सीजन रहै गाजर टमाटर प्याज ई सब छै चाहिए सोए हुए थे कहाँ बन्द किये सब तऽ खुले हीयो बड़ी चलते न रहलयो बैठल हँ इएह बात छै
ओ ओर एने तऽ देखबे है पर परसू तक बारिश हेतै
हँ देखियौ ने तीन दिनसँ तऽ बारिश के इहै चलै है कोनियो बेर चैल आबे
नहि
नहि एखन नहि अखैन ठीक छैय
ओ तऽ बौआ सुइत रहल कि जगले छैय
अभी नहि सुतलकै हन लेकिन अब सुतबे करते अभी दूध देलीये गाय के तऽ पीलके हन अभी डिब्बे में पियए है गिलास मे कहब पी तऽ नहि पियए है गिलास मे
ओ डिब्बे मे पियै यऽ अखेन
हँ
ओ धीरे धीरे आदत लायग जतै गिलासो क
हँ देखियो
हँ और सब ठीक है ना
हँ
हँ और हमरो तऽ मुर्गा बने हैं
हँ हँ तऽ साावन सुनै छियै एगारह तारीखसँ पड़े हेय सावन चढ़ै हेय
हूॅं हूॅं
सावनमे अहाँ सब खाइ छियै की माछ मौस
नहि नहि सावन मे नहि खाइ छि
हमहूँ सभ नहि खाइ छियै तऽ आइ तऽ नहि बनलै या हमरा एतय लेकिन एक दिन बीच मे अभी टाइम छै काल्हि तऽ बीफे हय शुक्र के
हँ
तऽ शुक्र के बनि सकै छै
हं त उहै कॉलेस
तऽ अहाँ खाइ छियै न
हँ हम तऽ खाइ छियै न हमरा घर मे तऽ अभी सब गोटा खाइ छथिन इ नय कि कोनो गोटा नय खाय छथिन
हूं कथी नीक लगै हे मछली की मुर्गा
हमरा मुर्गो मटनो मछली हम सभ खाइ छियै लेकिन नीक मछलियो ज्यादा दिन भऽ जाइ है तऽ मोन करैत रहै है कि निमन से टमाटर धनिया पत्ता ई सब धऽ कऽ
ह
लाउ आ मतलब नीमन सऽ कनि खाउ
हँ हँ
मन तऽ कैर तऽ हम अपने न बनबै छियै कभी काल आओरो कोई रहै छथिन तऽ उहो बना दै छथिन जादा हमही बनबै छी
चुल्ही पऽ
हँ अभी तऽ चूल्ही छै आ तऽ की कहे छै बाजार मे गैस छेलै तऽ बजार वला गाँव घर मे तऽ मी माउस मतलब बनै है तऽ चूल्हियो पर काम चलि जाय है लेकिन बाजार मे कत से चूल्हि एतय एत के मछराही जे चूल्हा छलै से चलि गेलै ओतऽ बजार
ओ हँ हँ
कियाकि ओतय चूल्ही नय छै एतऽ है तऽ हमर माँ छथिन ओ चूल्ही जोर दै छथिन तऽ हम बैठ के बना दै छीयै
ह
एतौ आब बो छै पुरान तऽ ओ कहलखिन कि बना देबै तऽ ओ ओहि लए काम एतै अंसारी मे
त लकड़ी कतऽ स अनै छियै
लकड़ी कतयसँ अनबै हमरा सबके अपने होइ छै
ओ गाछी मे सऽ
गाछ वृक्ष जड़ना ई सब के कमी नय है एत हमरा सब के बड्ड छै बड़ बाजार मे लकड़ी के दिक् कत होइ छै गाँव सबमे थोड़ी होय है
त कोय ककरो जोन तोन आइन दै हे कि अपने
हँ अपन रहै है जन लगा क लोक चिड़वा लल हय चैला ई सब
हँ
हूं
अहाँके पप्पा करै छथिन त
हँ पप्पा करै छथिन
हं तऽ उ कब
की बजलियै
ओ बारिश भेलै तऽ ठण्डा मौसम हेत
हँ मौसम तऽ ठण्डे छियै
हँ
काएल जाय के छै ओतऽ कते कतऽ कहै छै हमरा सबके लखनऊ जाय के छै
पेला
एगो हमर सबके दीदी छथिन उएह जाइ छथिन कान के ऑपरेशन करबेने छलखिन ओते
हु हुँ
हँ तऽ उएह फेर जायके हुनका देखबयके लेल डॉक्टर बोलेने हैं बजेने हैं
हुँ
वैह हमहूँ सब जाइ छियै एनाहिते घुमय लए
ओ तऽ एनी एनी एबै
नय तऽ एनी केेला जेबै अभी अभी तऽ जाइ छियै काम से घूमेय फिरै लए जेबै तब एब अहाँ एतऽ
हँ तऽ बौआ सब के लऽ के जेबै बौआ के आऔर के के जायत
जेबे दू तीनयगोटास सँ
ओ
हुँ
हँ हम तऽ मुर्गा ने खाय छियै तऽ हमरा लए भुजिया बनल छलै आ रोटी
अहाँ किये ने खाइ छियै तऽ ई सब
कहली ने खा ले छै तऽ ओहिके बाद कनी नय नीक लगैत रहै ताहि दुआरे अहाँ के ओतऽ सब खाय हे
हुँ हमर सबके तऽ सब खाइ छथिन
ओ
उंम्म
हँ आओर आ कतौ घूमै लए नय जेबे पाए
अखन देखिय ने अखन तऽ जाइ छी काम तऽ लखनऊ स तऽ हमसब कुछ नय खाय छियै बाहर के
ओ
नय मन माने हय हमसब अपन घरसँ अपन खाना बना के लऽ जाइ छियै उहे सब भूख लगै हयतऽ उहे खाय खाय छियै छियै
हँ तऽ ट्रेनसँ जाइ छियै की बससँ हू हेलो
केना
हेलो कहे छी ट्रेन से जाइ छै कि बस से हेलो हँ
हेलो नहि जाइ आवाज नहि जाइ है की
नहि जाइै छलय आब अबै है
कहलियै है कि हमरासके ट्रेनेसँ नीक लगैत हइ सुविधा पड़ैत हइ ट्रेनेसँ जतऽ डॉक्टर के जे छथिन ने
हँ
स्टेशन से उतरे छियै ऑटो पकड़े छिये नजदीके छै तऽ डॉक्टरे के अथी के पास छोड़ दे हैं क्लिनिक के पास
हँ हँ तऽ ट्रेनो मे मतलब कनि बेसी बैठ जाय ते थायक जाय हेय नऽ मोन ते दुआरे पहुँचे छलि
हँ तऽ जैसे आइ बैठबै राति भर अहाँके बैठय पड़त राति भर ट्रेनमे रहबै भोरे उतारि दे हे एक राइत लऽ गे हे
हँ हमरो सब के लगे हैं
हँ अके बाद नै जेबै कतहु
ओकरा बाद देखियौ जेबै पहिले एतऽ सऽ अबै छी ने तब कतहु सोचबै घूमय के काहे कि बारिश पड़े तऽ अभी ठंडा मौसम छै दार्जलिंग बहुत तऽ लोक कहे छथिन चले ले ओत मतलब ठंडा ठंडा पहाड़ी इलाका छै हय ना
हँ तऽ अहाँके गेल छेल बहिन गेल छेल
हमर बहिन गेयल छलखिन बहिनोइ गेल छलखिन एगो चाचा छथिन सेहो गेल छलखिन हुनकर कनिया गेल छलखिन हुनकर बहिन गेल छलखिन हिन हुनकर बहिनोइ गेल छलखिन हुनकर बहिन के बेटा गेयल छलखिन सभगोटा ओसभ गेल छलखिन
अच्छा
जेनाकि अभी गर्मी मे ओ सब जगह ठीक रहे है ठंडा ठंडा पहाड़ी इलाका ओता बारिशो ह मतलब कखन तो भऽ जाइ है कखनितो छुटि जाइ हइ ओनी
हँ हँ
हं तऽ उएह सब गोटा कहै कहै छथिन हँ ओ हमर चाचा सब तऽ अपन गाड़ी के गेल छलखिन हमर बहिन जे छै ओ बस से गेल छलै आ देखियौ हमसभ कथीसँ जाइ छी हँ बस सऽ गेल छलै
ओ तऽ अहुँ सब घुम लेबै तऽ
हँ देखियौ हमसभ कथीसँ जाइ छियै बच्चा के चलते कनि सोचि समझ कऽ निकलब पढ़ै है धिया पुता छोट है ने अभी ओहि से कनी सोच समझ कऽ निकलऽ पड़ै है